हेलो
हेलो
की हाल छी
बढ़िआ छी अहाँ सुनाउ की हाल अछि
सब कुशल मंगल सब कुशल मंगल अपन सुनाबै छी
ईश्वर कृपा से सब ठीक अछि अहाँ सुनाउ परिवार आ काज काज कैसे चल रहल अछि
सबटा नीक अछि मुदा आइ काल्हि देशक स्थिति पर बहुत सोच विचार होइत रहैत अछि
समाचार पत्र रेडियो टेलिविजन आर मोबाइल सभ प्रदेशक दशा दिशाक दशा दिशक लैत रही त सोचलहुँ जे अहाँ एसी विषयपर विस्तारसँ गप करल जाय
बहुत नीक विषय उठले हँ वास्तवमे देशक दशा पर प्रत्येक नागरिक के सोचबाक चाही जे नागरिक जागरूक रहत तखन नाहि देशक भविष्य उज्ज्वल बनत
बिलकुल बिलकुल जह हम स्वतंत्रतााक बादक भारत नजरिए देत छी तऽ बहुत परवर्तन देखाइत अछि विज्ञान प्रौद्योगिकी कृषि शिक्षा स्वास्थ्य सड़क रेल डिजिटल सेवा अन्तरिक्ष अनुसन्धान आर उधोगक क्षेत्रमे उल्लेखनीय प्रगति भेल अछि आज भारत विश्वक प्रमुख अर्थव्यवस्था मे गिनल जाइत अछि
हँ ई बात सत्य अछि पहिने जे काज करबा मे दिन लागल छल से आब मित मिनट मे पूरा भेल जाइत अछि डजिटल भुगतान ऑनलाइन शिक्षा उं सरकारी सेवाक ऑनलाइन व्यवस्था आ इन्टरनेटसँ सामान्य नागरिक जीवन बहुत सहज भेल ऐ छी गाम धरी सड़क बिजली आ मोबाइल नेटवर्क पहुँचि रहल अछि हेलो
आवाज नइ
ई कहत रहे छी पहिने जे काज करबा मे दिन लगैत छल से आब मंट मे पूरा भ जात अछि डिजिटल भुगतान ऑनलाइन शिक्षा सरकारी सेवा ऑनलाइन व्यवस्था आ इंटरनेट से सब गाम में नागरिक जीवन बहुत सहज भेल अछि गाम धरी सड़क बिजली आ मोबाइल नेटवर्क पहुँच रहल अछि
हू मुदा प्रगतिक संग संग किछु गम्भीर चुनौती सेहो अछि बेरोजीबारी महगाइ भ्रष्टाचार पर्यावरण प्रदूषण सामाजिक असमानता और बढ़ैत अपराध लोले चिन्तक करैत छै
हँ बेरोजगारी वास्तवमें युवा पीढ़ीके लेल पैद समस्या अछि लाखो विद्यार्थी कठिन परिश्रम करैत छथि डिग्री प्राप्त करैत छथिन मुदा योग्यता अनुसार रोजगार भेटब कठिन भेल जाइत अछि एहि कारण निराशा सेहो बढ़ैत अछि
सह कहलउ केवल सब केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर रह समाधान नहि अछि स्वरोजगार लघु उद्योग कृषि आधारित उद्योग स्टार्टअप आ कौशल विकासपर विशेष ध्यान रहैत अछि
सही बात कहहिलै छी आं आइ काल्हि देश आ स्वास्थ्य दुनू विषय पर बहुत चर्चा भए रहल अछि अहाँ की विचार अछि
सही कहलौं जे जँ देशक नागरिक स्वस्थ रहत तखन देश सेहो मजबूत बनत स्वस्थ नागरिक के देशक असली शक्ति होइत अछि
बिलकुल एकटा स्वस्थ व्यक्ति अपन परिवार समाज आ देशक विकास में पूरा योगदान दे सकैत अछि
हं मुदा आई काल बहुत लोग जंक फूड मोबाइल आ आलस्य के कारण बीमारी भऽ रहल सबकिछु ठ
हँ पहिने लोक ताजा भोजन खाइत छला खेत खरिहहारमे मेहनत करैत छह आब अधिकतर लोग घंटो मोबाइल पे रहैत छथिन
एहि कारण मोटापा मधुमेह उच्च रक्तचाप जनकरा बीमारी बढ़ि रहल अछि
अच्छा हँ तऽ एकर समाधान की भए सकैत अछि
हूं प्रतिदिन कमसँ कम तीस चालीस मिनट व्यायाम करबाक चाही योग दौड़ साइकलिंग चलाउ नाइ आ सन्तुलित भोजन बहुत जरूरत अछि
हँ ई बात सही कहले छी समय पर साथ में समय पर सुतब समय पर उठब आ पर्याप्त पानी सेहो ने आवश्यक अछि
हूं आजकल के युवा सभनका इहे समस्या अच्छा ठीक समय प न सेहोो तऽ छै ठीक ना उठत छथि
सह कहले छी
सरकार सेहो स्वास्थ्य लेल अस्पताल टीकाकरण आयुष्मान योजना अस्वच्छता अभियान चला रहल छछि
हँ सरकार तऽ अपन काम कैले रहै अछि साथ मे स्वच्छता अभियान से बहुत लाभ भेल अछि नागरिक के जे गाँव शहर साफ रहत तऽ बिमारी सेहो कम फैलैत अछि
बिलकुल बिलकुल स्वच्छ भारत के संदेश सबके अपने जीवन मे उतैरबाक चाही
बिलकुल देशक विकास मे युवा के भूमिका की अछि
युवा जब स्वस्थ शिक्षित अनुशासित रहत तऽतेजीसँ आगाँ बढ़त युवा अपन समय व्यर्थ नही गवाएब
ई बात सही कहले अछी साथ ही नशाँ से दूर रहब सेहो बहुत जरूरी अछि
हँ तम्बाकू शराब आ अन्य नशा शारीरिक संग संग परिवार समाजक सेहो नुकसान पहुँचैत अछि
सही कहले अछी आ पर्यावरण स्वास्थ्ये आ मनुष्यके स्वास्थ्य बीच सेहो सम्बन्ध अछि
अवश्य अवश्य जा हवा पानि आओ वातावरण स्वच्छ रहत तखन लोक स्वस्थ रहत
हँ सही कहले अ छी ताहि तऽ लेल अधिक से अधिक गाछ लगानै चाही
ह सही कहलौ एकटा गाछ अनेक लोकक जीवन बचा सकाय अछि
ताहेकि
गाछ लोक के बहुत जीवन बचा सकैत अछि वैसे देश भक्ति केवल झण्डा पराइ नही हिन बल्कि अपन कर्तव्य ईमानदारी से निभाव न सेहो अछि
ह बिल्कुल सही बिलकुल कर देब कानूनक पालन करब सार्वजनिक सम हँ देसक सार्वजनिक सम पतिक के रक्षा करब ई सब सच्चा देश प्रेम अछी
साथ ही विद्यालय आ कॉलेज मे सेहो स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम होबाक चाही
हँ जरूर बहुत जरूरी जरूरी ह अछि बच्चासभ बचपनसँ स्वास्थ्य महत्व सीखत तब न भविष्यमेज्ज्वल रहत
सही कयले अछि नियमित स्वास्थ्य जाँच सेहो करब जरूरी अछि
ह सही बिमारीके इन्तजार नहि करबाक चाही समय समय पर जाँच करब बेहतर अछि
हँ काहेकि मानसिक स्वास्थ्य पर सेहो ध्यान देबाक चाही सभ लोगनके
हँ ओ बहुत जरूरी अछि समयपे ध्यान न देबौ तऽ बादमे समस्या गम्भीर हो जाइत छै तनाव कम करबाक लेल
पारिवारिक सम संग समय बतियाबय सङ्गीत सुनह योग करय आ सकारात्मक सोच रखै
बिलकुल बिलकुल सही कहले छी वैसे देशक उन्नतिक के लेल की सन्देश देब चाहब अहाँ
हम एतबे कहब हर नागरिक स्वस्थ शिक्षित ईमानदार आओर जिम्मेदार बनय
अच्छा ई तऽ सही कहले अहाँ आओर ई अ स्वास्थ्य लेल का कहब चाहब
संतुलित भोजन खाउ रोज व्यायाम करू स्वच्छता अपनाउ नशा से दूर रहू नियमित स्वास्थ्य जाँच कराउ
सही सही कहलहुँ ईसभ बहुत जरूरी अछि हर नागरिक खातिर बहुत नीक बात कहेलहु ज हमस अपन जिम्मेदारी निभायब तऽ स्वस्थ समाज आ मजबूत देश बना सकब हेलो ह
हेलो
ई कहत रही बहुत नीक बात कहेलहु ज हम सब अपन जिम्मेदारी निभायब तऽ स्वच्छ समाज आ मजबूत देश बना सकब
बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ नागरिक समृद्ध देश एहिस ऐहिस नीक संदेश दोसर नहि हो सकैत
सही कहलो अछि बहुत अच्छा लागल ई सब टॉपिक पे अहाँ से बात करके बहुत किछ सिखय लेल भेटल हमके
हूं हूं उपयोगी विषय रहत
हूं बहुत बहुत धन्यवाद ई सब टॉपिक पे बात करय के खातिर
धन्यवाद धन्यवाद
फेर भेटब आ एहन उपयोगी विषय पर फेर चर्चा करल जाइ हम दोनू अहाँ ठीक है फिर रखत हइ